अच्छा हँ की हाल चाल है?
ठीक छै अपन कहियौ।
ठीके छै नम्बर टाइप करेमे कनि टाइम लागे छै न यादे नै न रहै छै सभहक नम्बर।
कहाँ नम्बर याइद रहे छै न नम्बर तऽ बिसैरे जाइ छियै।
हँ दोसर बात, बात जकरा से होइत रहै छै हरदम तकरा तकर नम्बर याद रहत
हँ जेकरा से नहि रहै छै ओकरा त नम्बर याइद नहि रहै छै आ ओते नम्बरो लोक य कब की करतेै
छैे ये याद कऽ लै छी जे बिआह दान करब तऽ आयब हँ। ठीक छै ताकि दै छी रूकि जाव
ठीक छै आ ताकि दे तेहन त ऐब ओना तऽ लगय छै।
ओना नहि आयब तऽ बर लकेँ आएब? छैहे
छुट्टी नै मिलैया ई नै मिलैया आ ओना तखन रहि सकै छी न
अखन अहाँ टहले लए निकलल छलियै यए
नहि हमरा जाइ छी तऽ लै घर
बरसा जाइत छैियै अहाँ नहि जाइ छियै,
नहि बरसा तऽ पढ़ै छै ताहि दुआरे जाइत छै हम कोन पढ़ै छियै,
तैयो देखियौ टहलनाइ सभके लेल छै फायदा कारक आ बातोचीत भऽ जायत कनि भेटो घाँट भऽ जायत सेहोहो होइ छै,
भरे के महादेव मंठ जाइ छी न तऽ एते दूर च‌इलो ल‌ए छी पूजो क ल छी,
हँ हँ ओ तऽ बड्ड नीक करै छी लेकिन तैयो
तऽ हम लोक भोरे साझ टहलै छै नऽ तऽ भोरे कऽ अपन हम टहैल ले छियै
निक करै छी टहैल लय छी से
कहै छै जे साँझ कऽ चलिये लेकिन साँझ केँ ई भऽ जाइ छै टाइमे नय मिलै छै एखन
टाइम भऽ जाइ छै नऽ
हँ फेर साँझ कऽ ई भऽ जाइ छै खेनाइ तेनाइ बनबय पड़ै छै न तैय दुआरे
अच्छा। अहाँ बनबै छियै से
हमहुँ बना लेलो माँओ सब बनेलक बनै छै
हुँ
आ तकर बाद बाबा सबेरे खाइ छथिन साते बजे
बुड़ - सुड़ कहिना भूख सबेरे लाइग जाइ छै सात से आठ केँ बीच मे हैत जे बारह बाइज गेलै
हँ कऽ सबेरे चाय नै सबेरे दबाइ न तऽ अखैन कहथिन जे खेबे नय करब
केओ जीबै छैथ
नहि दादी तऽ मैर गैल छथि बाबे टा छैथ
अच्छऽ बाबेटा छैथ चाचियो सब एतय रहै छैथ
हँ लेकिन रहै छै लेकिन हुनका सब कऽ कोनो मतलब नय हमरे माँ
हुँ अच्छऽ अच्छऽ की कर तै देखियौ अगर नीक करबै तऽ नीके हैत आइ काइल अहिना छै, ककरो नऽ मतलब रहे छै जे करऽ वला रहे छै ओकरेटा मतलब छै,
हँ तऽ हमरे माँ- माँ टा कऽ मतलब रहै छै आ हम हमरे मऽ रहे छथिन आ तकर बाद हमही सब दै छियै ओय पर चाची तऽ रहे छ थिन लेकिन ओकर नय किछ लैय छथिन तऽ ओ सब किछ नय देतैथ सब कऽ करऽ पड़ै छै,
छईहे ओ तऽ होइते छै जाह करते सैह न करतै
हँ सैह तऽ उ तऽ हमरे सबके कहै छै
की करब फोन ककरा की करू आ नय करू बच्चा सब एते बदमाश छै जे नय पूछू
अच्छा बच्चा सब बड़ बदमाशी करै य
आ हम जे बातचीत करऽ लागब पढ़ाई छोड़ कऽ मोबाइल कोन मे लऽ आ क टिपर लागत
अच्छा तऽ कोन मोबाइल टिपऽ लागै छै अहाँऽ ई मोबइल सँ बात
नय हमर बड़ो केँ मोबाइल छै नऽ आइ रवि छै नऽ
हँ अच्छा तैय दुआरे अपन ओ मोबाइल सँ बात करैत रहे छै।
नय यै सब मोबाइल एकरा सबके टी पै केँ बड आदत खराब छै।
हँ तऽ बच्चा सब कऽ भइये जाइ छै,
हुँ - हुँ बहुत बदमाश
आती आ बच्चा सबकेँ मोबाइले देखे मे बड नीक लागत, तऽ ई नय होय जे मोबइल नऽ दू खाली मोबाइल टा दऽ दियौ
नय हिनका खाली पढ़ऽ टा लऽ नय कहियौन आओर सभचीज करऽ लए कहियौन जेकि भैर दिन मोबाइल आ टीवी, पढ़ैल लऽ कहलिये त चोरा कऽ चुपचाप मोबाइल जा कऽ देखे छलैय
हँ पढ़य लए धिया पुतााक कहबै तऽ कहत कि जे हमरा पढ़य मे मोने नय लागै य
नै लागै छै तऽ हम दू टा बकरी कीन दै छी से चराब बकरियो मे तऽ कम पाइ नै छै। हूँ सएह करबै आओर की करबै
हँ एखन बढ़ै मे मुन नै लागै छै, जखन पढ़ै लए नै कहतै तखन मुन लगतै जे हमहूँ पढ़ितौं
खूब खूब बादमास यै बड बदमास छै तें नै करैत रहै छी,
हूँ यै ब बच्चा सब बड दीदी बदमाश रहिते छै
नै पूछू हमर घर के बच्चा सब आओर औभर ए स्मार्ट बदमाश छै जकर जवाब नै छै,
दुआरे
ऊँ पूछबै बर्षा के कते पीटै छियै कखनो नै पढ़ला जे बैसल रहत तऽ खाली घड़ी देखत आ खेलायला नै देखत घड़ी खेलाइ बेर मे घड़ी नै देख सकैया
एकत खला
जे हम काते देर से खेलाय छी कि पढ़ै छी कि की करै छी,
खलाय कालमे त ई बुझै छियै पढ़ाइ मे तऽ पाँच मिनट सबेरे उठब लेट त किया उठब
एकरा तैं पीटबै दखियौ न
अरे ईप
बड बदमासी करै छै की कहब।
तऽ की करतै लोग बच्चाक बदमाश त बच्चा दुनियाँक बदमाश रहिते छै,
बदमाशीे खाली करे मे मुने लगै छै,
ओकरा सबके तऽ आर मो लागत बदमाशी करै मे
कखनो नै पढ़य चाहै छैयै हरदम लाठी के बल पर
पढ़बै छियै।
पढ़ै छै।
आ इसकुल टिसन जायला नै ने
आओर पागलकदेथ
तखन तऽ ठीक ओतै इसकुले टिशन जाइया तऽ ठीक एछै,
हँ ट्यूशन पढ़बै लए तऽ घरे पर आबै छथिन एक दिन नै आयल छलखिन पानि पड़ल छै मुन भेल छलए कहिये फेर कहलियै छोड़ि दै छियै लेकिन छोड़ि देबै तऽ पछताइते रहब जे किया छोड़ि देलियै कहितियै जे आबे जाइ लए ततवा बदमासी करै छै
आ ई भऽ जाइ छै ने इसकुल टीशन के टास्क मिल जाइ छै तऽओईमे तऽ लागल रहै छै त करत
तें ने आ खलायला जायत तहन नै देखतऽ जे अन्हार भए गेले कि सात बजै छै किकाते बजै छै
तखन तऽ ओकरा मुन लागत मुन लागैत हेतै जे आरो आधा घंटा
पढ़ बेर मे हमर उपकार कऽ रहल छै।
हँ
लागैत रहै छै हमरे लए पढ़ै छै
उपकार कहै छियै।
हूँ हूँ कखनो नै मुन लगै छै
ई धिया पुताके मुने ने धिया पुता छलियै तऽ पढ़ै मे मुन नै लागै छलै।
की कहे छियै एते बदमाश बच्चा सब छै जे की कहै छी जते खेलाय ले अहाँ रहै छीयै आ तुर ओते जे पढ़ैयो लए रहबै तहन न नीक लगै छै जे चल भाय पढ़ै छै सबटा कऽ लै छै होमवर्क
हँ
से सब नै खाली भैर दिन खेलाय लए आ मोबाइल देखे सत सन ई मोबाइल देखै लऽ विदा इम्हर आम्हर तकलक आ घुसैक गेल
हऽ
बदमास छै तऽ की कहे छी आ पाय तऽ बुझ - ते छै इसकुल में कते लगै छै से एगोटा पर छओ हजार सात हजार ट्यूशने इसकुल लाइग रहल छै आ कोनो नै ऊपरे
और कहियौ
और सब तऽ
लाइन ताइन रहया की पाइन होइ छै की लाइन काइट जाएय
न पाइन हैत न तऽ लाइन कइट जायत
तुरते गाम घर में वएह बड़ -का बीमारी छै लाइन पाइन भेल हवा उठल आ कि काइट दलक लाइन भैर भैर राइत नै दलक
सैह बात छैय और सब कहियौ अहु करै छी बेर वला सोमवारी
हमर दीदी करै छै हम तऽ कहाँ
आँइ यै काइल लागैय छै न केयो कहे छै लागे छै केओ कहे छै हमहुँ करै छियै
आइ त्रयोदसी छियै
काइल तऽ चतुर्दसी हेबाक चाही न हा
त्रोयदशी आ चतुर्दशी आय छियै
आइ तऽ त्रयोदशी छै न
दुनू वर्त छै आइए त्रोयदशी आ चतुर्दशी
अच्छा तें दुआरे केदैन तऽ कहे छी काइल खुना बेर वला सोमवारी लग
हँ तै न बेर वला सोमवारी काइल लागत लेट से परय छिये
हऽ हमहुँ करै छी आ सावन वला तऽ आठम दिन से हेतै
हँ संक्राइत बला कऽ आठम दिन से हेतै सावन मे
हऽ पूर्णिमो बला केँ
पूर्णिमा वाला कऽ तऽ अखन लाग कहलक पूर्णिमा हेतै तकर बाद जा कऽ हेतै
हऽ नै कहब हम सभ संकरान्ते से करै छीयै हमरा सब केँ पाँच टा हेते
संक्रांत वला सब कऽ तऽ आठम दिन से हैत सोमवारी
हँ हमरा सभ कऽ पाँचटा हेते आठम दिन से बुझाय ओहो सोम हेतै से तऽ काइलहे से शुरू भ गेले छओ टा महादेव कहलखिन छओ टा सोमवारी करऽ के या
ई बेर पाँच आन मे तऽ पाँच टा चाइरटा होइ छै बे छटा
ओर सब ठीके ठाक नाश्ता पानी चाय पिलो
नय तऽ हम नय पीबै छिय
वाह बढ़िआँ काज करै छी चहियो एकटा बड़का नशा छियै
चाय नसा तऽ छै लेकिन च ओते नय मोन कहियो दू दिन चारि दिन पर मोन भेल बनेलहु देल तऽ पिलो लेकिन हमरा अभ्यास अभ्यास नैय चाय पि व क चाय ताय नय पीबै छी तऽ चाय
सएह बात बहुत खरापी करै छै खरापी करै छय बहुत खरापी
पिबै छै
फायदा थोड़बे करै छै
अ सब अ सब
बर्षा तऽ ब्लैक टी पिबै या पढ़य दुआरे
हँ वर्षा के तऽ परहे के रहैत छै तइ दुआरे ओइ पर नींद नय आबै छै
नय हमही बता देलियै हमरा लग एकटा दीदी आबै छलखिन ने ने
हँ
ओहो दूध वाला चाय ने पियए छलखिन वएह चाय ओहमे नेबो ने चिनीओ नय किछु ने चाय पत्ती के पाइन के खौला लेलक आ ओकरा छान केे हँ तऽ आ बरसो सएह पिबै छै न
चीनी तीनी नाय
किछ नय ना नेबो नइ चीनी किछु ने मे चाय पत्ती आ पाइन के खौला लिअ
तखन पी लियै
आ ओकरा पी लियौ ये ओ अर्घैत नय रहै छै छोरी केना पी ले छै क्या ने गेलियै
जी दीदी ओइ स की होइ छय
ओइसँ अहाँके दिमाग पर प्रेशर नइ पड़त आ नींन्द नय हैत
अच्छा चाय
जेना पढ़ऽ चाहै छियै ने अहाँ
हँ
तऽ अहाँ ऐ पर आराम से पइढ़ सकै छीयै अपन एक दू कॉपी लि देहो मे मने ओते खरापी नय करत तऽ वर्षा कहै छल बिना खेने पीबे छलॅं दीदी भोर के तऽ उल्टी जका मन करै छला गैस बना दै छला
चायपति दआारे
हँ पता नय भर सके याद किया तऽ ओहिमे दूध तूध तऽ नय पड़ै छै पढ़ तैई दुआरे
तहन तऽ से अहा देख
सए हँ हमे तऽ अरघबो नय करत च बाप रे उल्टिए भऽ जायत
एक दिन गेलिय हँ तऽ बर्षा पिबे देखले तऽ हम कहलै कि जे लाल चाय
नय नय लाल ताल नय सीधा चाह पत्ती पान
हमरा भेल की जे से भेलै
ब्लैक टी छियै,
अच्छा।
आ ओ लेमन टी भेलै,
हँ आ ई ब्लैक टी भेलै ई मे तॅं चीनी चायपत्ती नहि पड़ल छै।
सैह बात छै।
आ केना वर्षाके पियल भऽ जाइ छै से लागैए हमरा सबके
वर्षा पढ़यके लेल किछु कऽ सकैया
की करतै पढ़ाइके जुनून छै।
हँ हमरे ओतऽ एले न तॅं कहलकै दीदी नेने आउ तॅं हम कहलियै गैय एकटा दीदी पिबै छल खिनहेॅं। से कहै छलखिन कि ई सभ पढ़य-तढ़यमे दिमाग फ्रेश लगैत रहै छै हम कहलियै यै दीदी हमरा बुते तॅं ई चाय नहि पियल भऽ सकैए
कोना हेतै?
पीये नहि सकै छी ब्लैक-टी आ ग्रीन-टी से तॅं
करत
हमरो सभके नहि अरघत एको रति यै एको रती नहि अरघत लेकिन-